सर जी नमस्ते छी
सभ
ठीक छी
तब काम उम कैसन चलै छी
काम उम तऽ ठीके चले छी और करे छै खाय पिय ला ब चले छै काम और क करे छै का हँ हँ दोकान उकान सब चलै छै ठीक चलै छै छी
आ बढ़िएँ चलै छी अचछा हँ सब खेती होइ छै खेती आम मे तऽ कचछी की लगा ले छीयै अपने
ह्म
कथी कथी अपने खेतमे लगेले छियै
हमि लगेले छी आम मे लगेले छी गेहूँ ओहूँ सब होइ छै सब हर अथ होले छै जगह जह होइ छी नू हँ ओहिंगे ओंगे होवइ छी खेती
अच्छा अच्छा बढ़िआँ छै बढ़िआँ छै अपने जाइ छी खेत पर केतना दिन भइल छै
जयले छी परसुए गेलै छी
अच्छा परसो गेलय छी तब जान सब काम ठीक से नानू करै देखे छै ओकरा देखय के परी न तऽ न नीमन से करै सब काम एने ओने कर दी सब सब हँ हमर एगो जन रहै छोड़े के चल गेला ह सारा जाल मार के ख
हूं हूं
ओहिमे हमर गाय भैंसी सब रखल रहै सब घाटाे बैठा देलक सब आब ओकरहि के का कहल जाइ छै
हूं सही बोलै छी
यह सब चीज छै
हँ प्लान तऽ बनाबै छी बनारस जाइ के घूमे
अच्छा तऽ ओ तऽ हमहूँ जाइ छियै कब चलै छिय अपनेके कब कब चलइ के छै अपने के कब जाइके छै अपने के सही बात छै सही बात छै हुं हुं
हँ हँ
अबैछी अच्छा ओ तऽ हँ ट्रेन
हँ हँ हँ सही बात छै सही बात छै
अरे ट्रेन के केितना होय छी
द दू सए दू सए पञ्चानबे रुपए भाई छैअभी तऽ हम ब लई छै
बोलै छै सामने से
इहे सब चीज छै तनी तनी बात सब इहे सब सुनाय के बात है कि कहाँ आदमी काम करै छी
ह ह ह तऽ बनार बनारस जहै छी
हँ हँ
के बात प्लान बनाबे छी अपन चलेके कबे चलेके ब कें करेके तू ए ने बोलाबै छै हँ तऽ तऽ ट्रेनमे कितना रुपैआ लगै छी स्लीपरके
तीन सौ रुपआ लगइ छी तीन हँ तीन सौ
ए छीयै तीन चारि गो चलै छी हमराके लेके
अच्छा अच्छा तीन चार घोड़ा
बताबै छी न बात पैसबा के बारेमे तऽ जनै छी हम हम केमिस्ट्रीके कोचिंगके फीस होइ छै पैंतालिस सौ तऽ हम सभ दोस्तसँ जमा कऽ लेबै छी कोचिंगके फीस हम ना करबै छी लास्टमे तऽ प्रशान्त कहै छी कार मे करा लेे छी अपने दिया ज न कराबे छी पढ़ैके छीयै हमरा पैसा बर्बाद हो जाइ छी तऽ हम पढ़ैके ठीक छै हम पैसा ले के तोहरा के दे देबे छी य तोहर जो मिलय छी रसीदबा हम ले लेबै छी तऽ पैंतालिस रुपैआमे ओकरा ल दे देबे छी ओकर रसीदबा हम ले लेबै छी ओकरा ल पैंतालसहजार रुपए हो जाइ छै अगर दू हजार रुप ले छै त ओकरा दू हजारुप ही देवे छी
अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िआं दिमाग लगैले छी
हँ तऽ यह कहै छी कि घूमे ला ओकरासब घूमे जाय ला
हँ
ओकरा लागै रुपआ हो जाइ छी रुपा तऽ ओकरा लग होए जाइ छै बाकि सब देखै कन्फर्म हो जाइ छै पैसा बा ओकरा लगे हजार पन्द्रह सौ रुपैया हजार पन्द्रह सौ मे नहि हो जाइ छै दू हजार रुपैया पन्द्रह सौ मे
आई आराम से हो हजार में न हजार मे तऽ न दू हजार में तऽ आराम से हो जाइ दू हजार में आराम से हो जाइ छै
हुं ऐसे कि तीन तीन सौ रुपआ खर्चा मान'ल जायके इने से होटल के हजा हजार रुपैआ अ होटल के कितना रुपैया लेबै छी अआ हजार रुपै सब के ने लेबै छी सु देबै छी सब में ई जेतना जादा होइ छै उतना में के फायदा होइ छै कमसँ कम पाँच गोटाके ले चलै छी दू सौ तऽ पाँच सए रुपया इंगेने हो जाइ छै आ फेन आबे के ट्रेन आबे के ट्रेन आबे के ट्रेन आ एह आबे के ट्रेन तीन सै रुपैया होइ छी
हं
आठ सौ हो गेले छै आ बीच मे खाय पियै छि तीन चार सौ रुपया मानल पान सए खबइ छि त केंहू ग पन्द्रे सौ रुपया लाग जाइ छै
हँहँ हँ
कुछ किनै के होइ छै कुछ खााय के होइ छै पां पाँच सए मानल केितना पाँच खाएल जाइ छै
सौ रुपया पाँच सौ रुपया अ दू हजार
दू हजार कहाँ से हो जाइ छै पंन्द्रह स ने हो छै तेरह सए रुपया होइ छै तीन सौ तीन सौ आबै जाबैके छ सौ रुपया हो जाइ छै आ होटल में रुकय के दू सौ तीने सौ मानल'नौ सौ हो जाइ छै
अच्छा हँ
हाल ला चौदह सौ रुपया हो जाइ
हँ हँ हँ
आ पाँच सै एक्स्ट्रा ले के चलै छी न खाली जितना खाइ पियेगी उतना ले के चले छै हँ हँ हँ हो जाइ छै हँ
जा ओतना जा हो जाइ छै आ पसानतवा लगे तऽ पैसाक के जोगार हो जाइ छै प्रशानतवा क लगे आ हमी के बचनी से तऽ हमी के करे के पड़ी इह मेहनत करेके पड़ी काम धाम समझ छै नु
हँ हँ हँ
एहि में मेहनत हो जाइ छै तऽ ऐसे कि दू तीन दिनमे फेन आ जाइ छी एकर खेती उती के पैसा दू तीन दिन खेती के पैसा आ जाइ छी हँ एक दू बार कस के मेहनत करल जाइ छै तऽ बढ़ियां पैसा हो जाइ छै घूमे जाय ला खेती बचा वचा जे अच्छा से सुते छी कम से कम दिन भर पाँच घंटा काम करै छी खेत में
हँ हँ सही बात हमहूंँ बात करे छियै अपने से ओ
शाममे एक घण्टा दू घण्टा आओर कऽ देवय छिये हँ शाम मे एक दू बार आरो जाके घूम के आ जाइ छी एक दू बार
हँ हँ हँ
करै छै तव ने पैसा अवय छै तऽ घुमाय छिये ओने जाय तहू लेल कम से कम पैसा हो जाइ छै हूँ
कहले तऽ खेत उत के कटायल छै तऽ पैसा आयल छै अपनेहो तऽ आयल छै ने पूरा पैसा खर्चा करैल छै आ ह न करै छी
हँ तऽ बाल कटबै छी सौ रुपये बाल कटाइ लेबै छी एतहा ना कटबै छी बालो रहै ने ओ ओकरा मी लिवा लेबै छी आर फिगर फी क स्टाइलमे कऽ लेबे छी तऽ सत्तर के ओ मे लेबे छियै तीस रूपया मे मसाज कराय छी
अच्छा
ए कपड़ा किनेे छि तऽ पते बाटे होख कपड़ा पे केतना अबैय सात सौ के कपड़ा हो छै दूगो सट होय छै
हँ हं इतना पैसा न करै छी घूमय के छैय तऽ बढ़ियां से
चलै छी घूमे चलै छी अब ने बचबै छी चाहे खेती मे काम करै छी अब नु
हँ अब खेती मे पूरा अच्छा से खेती करै के पड़ी दू तीन बार दिन मे जाय के पड़ी
पाँच घंटा सात घंटा कम से कम करै छीये पाँच घंटा दिनमे करै छी आ दू घण्टा शाम मे करै छी काम तब जाकऽ होइ छी
जन सभ बढ़िआँ से ना न काम करै छै सभ देखैके पड़ै छै अपने से
बिना अथी करे
अब तऽ खेतमे कितना बार जाइ छै खेतमे जा के काम करे छै आब बुझाते न है कितना देर बीत जाइ छै काम करत करत
कभी कभो मोन लागि जाइ छै ज अभ आजे गेल रहै छी तऽ तीन घंटा तीन घंटा होइला काम करै हमर मतलब खेतमे ने बानै छै
साफ थक गेले छीय आदमी बुझात न ओहिप पटांग
हँ ओह उमर हो जाइ सब गोरा के
हँ इहे बात छै
चलै ऊले छै कम से कम दू हजारे छै दू हजार आराम घुम लेबल जाइ छै पूरा फैली से दू दिन आराम सँ दू हजार मे घुमै छै आ लगातार हमर तऽ दू हजार पर नहिए लगै छैि हम घरेसँ ले लेबै
हँ हँ हँ अपने तऽ घरे से लए छी
हँ ओ अपने पुछुुप घरे उ से लेनेे होै छी
सही बात छै त अपना मे कितना खर्चा है
मान किछु कन ह के पे किछो करैके पे हजार तऽ न लेबै छी पाँंच सौ रुपया लेबै छी घरवाला से
तब तऽ उतना तबो पाँच सौ के ई रहे छै ने कि हँ ठीक छै
आर हमाम लगे हुए जाइ छै
हँ आ प्रशांत के तऽ बाटे छै पहिले ही
हँ तऽ ओकरा उधारे ले लेबै बादे मे खेती कर के ओकरा पैसा चुका देबै
हँ हँ हँ आब खेती के कोनो भरोसा थोड़ी ह कैसन मौसम हो जाइ कैसन तऽ तब का करै छी एहिपे भरोसा थोड़ी करै छै खेती पे अपने
हँ उतनो न करै छै अभी जे तऽ करै छी
हँ अभी ल तऽ ई चलै छी तऽ खेती मौसम ठीक छै तऽ
हूँ जब खराब हो जाय मौसम नहि खराब होइ छै मौसम तऽ नया जाना के अथी कऽ लेब रख लेब
तऽ नया जाना कहाँ सँ मिलै छै
बन्द उठा ले
अच्छा
नया हो जाइ हूँ हमर तऽ ओ ओला जानवा त टाज नहि ह ओ तऽ कमे नहि कर पला जानव
आ बूट न सबके कह कोन रखे छी त सब ठीक छै न काम करै छी
ओकर दिन पूुर गेल रहै छै जाना के
अच्छा हँ हँ कितना दिन काम करै छै इितना दिन देहबा चलाय छै ओतने दिनमे
हँ तऽ प्लान व के एक बरिक द फोन करइ छ न तऽ प्लानोक के बारेमे औरत पूरा निमन से पूरा कूर्मी फाइनल कऽ लेबै छी
न करे छीय अब जाइ छीयै हम पढ़े उ तब ठीक छै तबब कल थोड़ा देर बाद कर य शाम मे करय छी अपनेसँ प्लानके बात छै
ठीक छै ठीक छै
ठीक छै
नवाज